हेलो
हेलो
हँ बौआ ठीक छै
हँ हँ ठीक छी एहि बेेर तोहि बाज तूहीं बाज इ बेर तूही पूछ जे पुछ के छै
भेलों
तऽ आइ खेलहु हें अहाँक से की कहे छै हँ आइ खेलहुं है भात आ अलू बिरिया के सब्जी हँ
ए बथुआ वला छलै कि खेसारी साग बला
ई बात थूआ साग वाललासाद की केलथि हे तऽ फेर ओ ललक काट कऽ दऽ देलक है जे भुज के खाउ कनिया आ कम पड़त
तऽ फेर लेब अहाँ
हँ ओ छथिन कनि चलाक ने भुजि कऽ फेर ओ कनि हुनको देबऽ पड़तौ एक कटोरी हूँ हूँ बुझै छियै हुनका
चलाक मे जे चलाक छथिन पहिन नहि रोपने रहय आ जहां चढ़ले अपना दिस मुूड़ी के गिरा लेलखिन कि आइ हम की केलहुँ हें ओहिके अहाँके मचान बना देलहुँ हेँ
हँ
पूरा मुरड़ी के अपना अपना दिशन टाइर लेलहु ए ह हँ हँ
हँ एकटा राहत गारि देबै तऽ ओ हँ राहत गारि देबै अपना तरफके हँ बढ़िया रहत ने अपना अपना मचान पड़ आ ल नमहर भऽ गेल छलए लत्ती नहि
बापरे ब अलबेस्टर चदरा जे
से
चदरा जे लगा देने छियै से चदरा फांग गेल छलैया
अच्छा सीम तिम लागल ल छल लत्ती लगेलहुँ हेँ कि नहि सीमके
द
आँ
दस
अच्छा हरिअरका सीमके कि ललका सीमके अच्छा बढ़िया बढ़िया बड सुदगर ओकर भुजिया बड नीक होइ छै हँ ओकर भुजिया बड नीक
सीम के ने
ह
हँ हँ ओ वाला छै परोरिया सीम जे कहे छियै परोरिया सीम ने अबै छै छै छोटकी बला छोटकी हं हं हं पोठिया सीम पोठिया सीम हँ हँ परोरिया सिम कहा गे
आ ओ पोखरि मोहार पर जो बुढ़िया छलखिन लटपटायल से ठीक छथिन कि नहि रौ
कुलदेव के माए
हँ हँ
हेलो
हँ हँ ओ बूढ़ी ठीक छथिन कि नहि केना होइ छै ओकरा ल
ए पापा ओ करू फुलदेव के मायक ने फुलदेव के माय के ने
हँ हँ
ओ जीविते छथिन
खाली तू बऽ दैत रह बुझलि न हँ आवाज नहि अबै छौ तैयो तु खाली बारह मिनट तऽ आ
ओहि दिना देखलियनि हुनका जे फुलदेव बाबा साथे हँ फुलदेव बाबा साथे बैस कऽ चलि गेलखिन बैंक अथी पाय छोड़ब लए
उं त थेहगर छ थेहगर छथिन हुं थेहगर छथिन
हँ खूब थेहगर छथिन प पैसा छोर वला सब ठेहगर रहै छै एक दिन चलि जेता केदार बाबा जेना
ह्मँ हँ सही सही छै बढ़िआँ छै ओर कहि तहन भोज तोज
छी गाम दिशा
हँ छुट्टी हेतनि हिनका तऽ एबै छुट्टी हेतै तऽ छुट्टीेए नहि होइत छै की कहैत छ छुट्टिये नहि होइत छनि हिनका कहै छियेन तऽ एक दिन छुट्टी होइ छै ने सुतबे करथिन सुतबे करथिन खाली की कहे छै जे तोही चलि आन' बौआ रौ कखनो हँ कनि अखन कनि तबियत स्वस्थ छनि कनि एखन
एखन रोपनी चलैत छै कि नहि तऽ एखन केन के आबि जाउ पानि लागऽ बला छियै बियाह सब बड़का भऽ गेलै तऽ फेर रोपनी चलतै तऽ एखन केना आबि जाउ
अच्छा अच्छा रो रोबै छौ रोपऽ कि जनसँ रोपबबैत छीही
जऽन से रोपबाबे छथिन की एक तऽ दूटा खेत एल द के ऊपरसँ जन सँ रोपाइ छै
ओ की की करबिही
बाबा असगरे सबटा रोपि लै छथिन
हँ देखही पहिलका पहिलका देह छै ने बौआ रौ पहि सुन पहिलका देह छै ने पहिलका देह मजबूत होइत छै आबक लोक जकाँ थोड़िये ने छै अंटसन्ट खााकऽ देहके खराप कऽ लेतै पहिलका देह सखुआ जँकाँ होइ छलै बौआ रौ तहि दुआरे सभचीज कऽ लै छेलै अपने हँ आबक लोक जकाँ थोड़ी हे ने रौद नहि लागा हवा नहि लागा बिहाड़ि नहि लागा तऽ केना हेतै से कहीं ने उंम्म आइ भोज तिहार होइ छै कि नहि एखन हूंम्म
हे थैहर थैहर एक दिन गेलहुं राजपूत ऐठुमा लोटा के चक्कर मे सब गेले खाय ले जेकरो सँ नहि पानि चले छै दूसाथ से ओहो ओहि दिना पूरी बना कऽ सबके देलकै खाय ले बुझलियै आ ओतऽ भ्रष्ट कऽ देलकै सब ब्राह्मण के सङ्गे बैसै के बाद तऽ नहि ने छै वएह ने उएह छूछा कऽ देलकै सब तेल तऽ इनशेखर बाबा फेर पालीमे ओहि दिना भोज रहे तऽ इनशेखर बाबा कनि बात पर भरलख बाजिये की कर रहथिन आब खा लेने रहथिन बुझलियै इएह कहै छै एकता जे नहि छै
बिहँगा जाउ हँ
जा
गौगा नहा अबिहें जाकऽ हँ हँ हँ तोहर मे कहैत रहौ से तोहर मे कहैत रहौ गंगा जेय जइहे तऽ हमरो सङ्ग कऽलिहे बौआरौ
आब की कहू हँ हँ कऽ लेब कऽ लेब सङ्ग बाबाधाम जायब कि ने बाबाधाम जेबै कि नहि एहिबेर
हँ अहाँ काँवर लऽ कऽ जाइ छियै ने अहाँ बाबा बजेथिन तऽ जेबै बौआरो किया नहि जेबै मोन तऽ मन तऽ होइय मन होइ कि से जाइ लेकिन हँ सकबै तखन ने हूंम्म बाप
हँ सकबे करबै हमर माय जखन सकि गेलै तऽ देखियौ हमर माँ एते पातर छथिन अहाँ तऽ कम से कम विशाल हँ भऽ जेतै आरामसँ अहाँ मोट सोंट छी तऽ
होइ छै रो बौआ मोटेल पातर से किछो नहि होइ छै देह मे किछु नहि अछि छै बौआ रो ताग कते नहि लगैया की कहियो फुनफुनाइत रहैया देह हमर नहि नहि शरीरमे तागते नहि अछि
हे तऽ ई सब चेक करा ले खून तून जाँ च करल देखी हमर मामी के एनाहियए दिक्कत छले तऽ हुनका अथी चीन्नी निकलि गेलै
नहि नहि से सभ नहि निकलतै हमरा झूठे किए कहियौ हँ कए बेर डॉक्टर चेक केलकैए नहि से सभ नहि छियै बुझलही लेकिन शरीरमे नहि कटा तागत लगैया बुआरो आब असगरुआ भेलहुँ सभटा करय पड़ैया केओ पीठपर नहि अछि केनिहार से नहि बुझैत छीही कम टहल थोड़िये न जे भोरे उठलहु एतेटा हँ कहियौ
ई पीसा पीसा के घाव केना भह गेल हन
अंगुछ नहि नीक छै बौआ रौ अंगूछ नहि नीक अंगुछ नहि नीक छनि
अच्छा कतौ छिला जाइ छै ने तऽ घा भ जाइ छै
अरे कतो साब बता रोया कतो स उखड़ि जाइ छ त घा भऽ गेल गुड़ घा भऽ गेलै ने की कहियो गुड़ घा जे ककरा कहै छी ने तऽ गुड़ घा छै एहने टा के गिलठी छै एहने टा के गेल रहथिन काल्ह हॉस्पिटल हँ अनलखिन दबाइ तू मारबो तोरा अपन
ओ एखन तक लाले छै
हँ एकटा मल हँ मलहम देने छलिय से हमरा कहलै तऽ लगा दिया अब हम क्या लगा दियो ओकरा हम कि छुबूगा अहाँके अपन य अपन लगाउ अहाँ तूमल हम लगेलखिन हे दवाई खेलखिन हे आब तीन दिन से छथिन दू दिन तक ओ आरो अपने डॉक्टर बनथिन पहिले तहन जेथिन डॉक ड्टर लग मे त हँ पहिले अपने डॉक्टर बनथिन तऽ अपने डॉक्टर बनब तऽ बुझियौ तहन अपने कष्ट काटब हमरा की हँ
अखन मिट्ठू दाइ दिल्लीए मे छथिन
नहि केलथि हे बौआरो हमरा नहि केओ फोन तोन करै छैथ बुझलही तऽ हम की हाल समाचार बुझबै क हँ बुझलियै से अहाँ हमरा की कहैत छै
हँ घाव के जे दब्बके हेतै तऽ एखन मिठू दाय हँ
ओहो
तहि दुआरे तऽ सम्पर्क अहाँ कऽ सकै छी द दाब दुूब कऽ पूरा खिल निकाल देथिन
हँ हँ खीर निकलतै तखने बौआरो बैसतै नहि तऽ एकटा हो एकटा बैसै छै दोसर भऽ जाइ छै बुझलही से छै हँ बड़ बड़ दिक्कत भेले बौआरा के मिनट भेलै बौआ बोओ
ओ
नहि भेलैया अखन
अखन नओ मिनट एकतालिस सेकेंड नओ एकतालिस
तखन तीन मिनट आओर झेलक अछिहके ठीक छै तऽ ह एना नहि दोस सबके कनी हैट कऽ दोसरो के आवाज अबैया तऽ हम नहि बुझै छीय हँ हमरा दोसर के आवाज अबैत रहै छै ने तऽ हम नहि ई बुझैत रहै छियै बुझलक बौआ कनि सुनै कम छियै बौआ रौ कनि सुनै कम छियै
हे एना एना नहि कही नहि तऽ फेर हमरा मिनट कम भेटत
नहि तू आ नहि एक दिन कनी जेब हँ हँ तऽ तू बजही ने हम सुनैत छियौ
पीसा के देखबै लए आबियनि
नहि नहि हम अपने देखेबै कनी आँखि देखे देखेबै हम आँखि देखेबै बौआ रौ
तोरा तोरा आँखि में की भए गेलौ
रो कनि कम सुझाइ यए दूरक आदमी के नहि देखैत छीयै कनी दूर सँ बुझली कनी आब आँखि कमजोर
पीसा के चीन्ह जाइ छौन कि ने दूर से
ह पीसा के किया नहि चिन्हबे बुआ रे पीसा के तऽ चिन्ह जाइ छियै ओ तऽ लगो मे रहै छथिन दूरो मे रहैन नहि देखाउ
हँ तहन एखन देखबय के जरूरत नहि अखन ठीक छै
अच्छा अच्छा बाँकी गाँव घर के हाल सब
लगल छी
नहि नहि नहि नहि नहि नहि देखेबै तऽ चल तू कहै छ तऽ नहि देखेबै बकी गाँंव घर के हाल समाचार आ ओकर उपनयन के दिन तक
ए सब किन्कर
अरे ओ छोटका काका बेटा के जे सुनने रहियै उपनयन हेतै से दिन तकेलै कि नहि
ई छोटका काका के बेटा कहिय ने भेले भो सबटा काज छ ई सब भऽ गेलै
रौ केओ कहबो नहि करैए हमरा रौ के हमरा फोन करत आँ केओ के नहि कहैएा बता फोनो करैत छियै तऽ केओ गाँउ घर के हाल
थोड़ा इनक तमे तोरा में इनकमिंग कॉल बंन्द रहौ कि नहि तां नहि लागैत रहे
अच्छा भऽ सक
आ तू सब ओतय से घुर कऽ आबि गेलहीन
हँ गेल छलियै बौआ रो केदार हँ हँ हँ आम फड़ल छलै ने तऽ तय गेल रहियै तऽ आम के बेच बच देलियै आबि गेलियै
आचार अमोट बनेली
हँ बनेलियै बनेलियै या दू दू चौकी बनेलहुँ आ बौआरो एहने मोट के भेलहु आब की कहियोब हँ हँ हँ
अरे से तऽ कहे छीय ओ ओ बोर्निया छै हौ ओ तोरा पैंतालीस हजार रुपआ कमा गेलै आम बेच बेच कऽ आ मोट बेच कऽ
हँ कम फड़ल हेतै खूब फड़ल हेतै ओकर हमर तऽ एके हवा मे झाड़ि दै जाय झाड़ि गेलै बुझलहक एके एके हवा बहले हँ हँ पानि पत्थर होइ छै तऽ जहिना फड़ै छै तहिना भगवान एके बेर पानि पत्थर मे झाड़ि देै एक तऽ महुआ लागि गेल रहै पहिले हे महुआ लागि गेल रहे नहि अथी भेलै हँ
हँ
आहा के छलल
जामुन फड़ल छलै कथी हमरा तऽ की कहू तते फड़ल तते फड़ल छलै त बेच देलियै हम लगा देने छलियै कि ने गहिकी के लगा देने छलियै देलकै या ओहो किछु रुपैया हँ दू हजार रुपया तक देलकै यै
अपना खैलै रखने छैलै कि माइ कि नहि तोहर माइ तऽ बड्ड कंजूस छौ सबटा बेचे लेने हे तो
ह
तेरह पोइंट एकैस भऽ गेल अखन तऽ कटलहु किया ने गै एकरो सुनैत नीक लागैत छै
की कहलहक ऐ
ई तऽ तेरह पोइंट छत्तीस सेकेंड भए गेले अखन तऽ कटले आ ने एकरा सुनैत नीक लागे छै
हँ भऽ सकैया कखनो कालके भऽ जाइ छै काइट दैत छियै तऽ काटऽ पड़तै यौ आ कटै छियै देखैत छियै
हँ ठीक काटू